ओ
हँ की कह रहल छियै
कुछ नहि बौआ के सुतबे छियै अहाँ कहियौ
कथी
बौआ के सुतबे छियै आब टाइम भऽ गेल छै ओकर सुते के
ओ चूप भ गेल बऊआ
हँ चावल चढ़ल छले गेली जाले बंन्द करय ताले खूब चिए लगलनि एलये हन त चुप भेलै
ओ छिड़िया गोल हायथ
हँ छिड़िया गेलल छले
हाँ
मम्मी नहेलखिन भेलै बारिशमे नहायल
हँ आबि गेलै बन्द भऽ गेलै बारिश आ आओर ह हेलो
हू बाजियौ
पूरा बारिश होइ है तऽ पूरा रास्ता सब खराब हो जाइ है पानी भेल
खिचिर भऽ जाय हय नहि जाय मे बनै हय नहि अबे मे बने हय मन खिचिर खिचड़ भ जा हय
हँ ओना होइमे तऽ निक लगे है पूरा एकदम पूरा थालो थाल भ जाय छै
हँ जेहन गर्मी रहै ओहि हिसाबसँ तऽ ठीके लगे हइ बारिश लेकिन इएहे होइ हय कि मोने कीचिड़ पिचिड़ भऽ जाय है कादो किच स
हँ हँ इह और पूरा बार बार पूरा घरो गन्दा घिना जाय है
हँ घरो घिना जाइ हय की कहै छै
हूँ ह तऽ
नहेलियै हमहुँ की करी मोन नल मे पानी कथी भऽ गेल है नहि भए गेल हय चलते नहि कभी कभी पानि नीचाँ चलि जाइ हइ तऽ नहि चलक
हँ
पानी कम छै टंकी मे तऽ कपड़ो सब नहि फीचलियै ओहिना छोड़ देलियै है अब एथिन दोकान पर से तब ठीक देखतेथिन तब पानि भरेते तब बुझियौ की
कपड़ा लत्ता खिचेतै
ओ पानि आब एखन ठीक हत माउंटब ओ तब घोबे कपड़ा काम भग सब तऽ हू
कनि देर आराम करबै तब भार बेरहट के खायके बेर हेतै तऽ फेर सबके खाय खाना दिअ पड़ते ने
अ काम तऽ धंधा भ गेल सबटा घरके
ह
हेलो हेलो
की कहलियै
कहय छी काम भऽ गेल घर के
हँ काम तऽ भऽ गेलै ने कहली कि आब बेर हट के खायके बेर हेतय तब ने सबके खाना देबय
ओ तऽ कते बजे उठल छलियै भोर में
घर में उठल छलियै साढ़े छओ मे लेट के नहि कहलियै लेट के उठल
ह
ओहिमे अचारो धऽ देने छै बना कऽ देखियौ ने बारिश हेते तऽ फेर सब रखय पड़ते उठा क
हँ त एनी त भीगवे गएले बारिश त ओनियो भींगते जायब
धूप नहि छै ठंडा मौसम छै बारिश लेखा छै लेकिन आब हेतै तऽ क कपड़ों लत्ता सब बाहर छै सब धरय पड़ते
हँ हमरो सब के कपड़ा हे भीज जात
नहि सुखै छै धूप नहि रहै छै से जल्दी सुखबो नहि करै छै
हँ काल्हियो भेल छलए बारिश आइयो भेलैए
हँ तीन दिन से हैइ आइ बारिश जेका मौसम
हँ
हू
तऽ अहाँ पहिले काम करै छलियै कम्प्यूटर पर तऽ कते पाइ दै छै
काम करै छली ओहिमे दै छली बारह हजार जादा नहि दै छलै
ओर तऽ की काम करै छ कि छल
कम्प्यूटरे पर काम करै छलियै जॉब कार्ड सब जैस अथि अबै छले ने के निकालै छलीये
ओकरा बाद कैश जमा होइ छलै तऽ ओकरा सबके बिल निकाल के दय छलियै इएहा सब काम कम्प्यूटर के होइ छले
ओ तऽ अहाँ सिखने छलियै कंप्यूटर
हँ हां डी सी ए केने छलियै तनि मनी डिप्लोमा कम्प्यूटर एप्लिकेशन होइ छै उह कनि मनी केने छै ओकर बाद गेली तऽ ओतऽ काम बता देली कि ह एना नहि एना करेके तऽ एक दू दिन देखलियै ओकरा बाद हम सीख गेलियै तऽ हम अपने करऽ लगली
ओ त हमूँ जेबय आब सीखेल
हँ नीके रहत सीख लेबै तब कम्प्यूटरे के जमाना छै हर जगह तऽ इएह पर काम धामो चलै छै
सरकारी नौकरी नहि म तब पैंतीस चालीस हजार रुपआ के काम मिले छै
हँ हँ सम सबके गाँंव मे छलै लोकल एरिया छलै ने तऽ पाइ कम दै छलै बर बाजार बाहर निकलतय तब न आदमीे देतय पाय
हँ ईहे
ह ह
हू
ह तऽ मम्मी खेलखिन कि अभी नहा अथि एनाहिते छथिन
नय मम्मी आइ पूजा नहि करते ओ तकथी कह खा लेन
अच्छा
हँ
ओ त त ठीके छै
हँ ह
आओर कहियौ
आओर तऽ कथहु ने अखैन त कतौ घुमू तुमहो ल नय जाय छलियै
न अखन कत जैया बारिश के मौसम छै टाइमो नहि छै
हमर एगो दोस्तिन छथिन सखी छथिन उएह गल छलखिन हेँ ओ वृन्दावन वृन्दावन प्रेम मन्दिर छै
ओ त एनी ने
हँ अ दिल्लिए सबके साइड मे छै
हँ यू पी मे बी
हँ वि वृन्दावन देख खाली इंस्टाग्राम पर सबटा लगेने छलै फोटो सोटो हम कहलिय अभी त गर्मी के दिन में सुनै छी ओत‌ ब बड़ मनेरो गरम रह च गोरूथी कलग ह
हँ तऽ गर्मी तऽ रहल लेकिन आब पैन पैर जेतय न तऽ आब कनि ठण्डक भऽ जेतै सााग न बोला है ने
नय कहलक उ गेले त फोटो सोटो लगेलकै तब देखलियै न त एते गर्मी मे त हम मन करतियै कि कि गोर उड़ सब ओ तऽ पाक लगे है पक्का पर
ओ त हमरो खुआ कहै छै त भ एल छेलै ने ने त जाइ लए लेकिन ओ चलि गेलै जल्दी ताहि दुआरे नहि जा प
ओ
हँ
बड नीक मंदिर लगै छै देख मे
हँ हँ हँ
लगै छै देख
हँ अच्छा हँ देखने छियै ओना फोटो मे
ह
हू देखियौ फेरो पैन पर‌अ लगले पता नहि कपड़ा
हँ तभी झब सी लगा देने पानि पर पर छूट छूट के पड़ लागत अभी एहने मौसममे केने
हँ फेर फेरो चालू भ गेलै
हँ देखियौ किछु मौसम अथी होइ है त हमहुँ सब जेबै प्रेम मंदिर वृन्दावन कनि घुम उम क एबै क कि देखै छियै मंदिर तऽ बड नीक लगै छै मन करे ही जा ही जाय
हँ एनीओ एनजीओ आइब जेब
हँ देखै छिय ओ
हँ त आब जाउ हँ हँ हँ
ह ओते व ओते से नजदीक सुनै छी पड़ै हय तऽ ओते से जेबे घूम टहैल कै बूल कस
हँ तऽ पहिले एनए आबि जायब त एनिये स सब साथे चलबे तऽ नीक कहब
हँ हँ सब गोट साथे चलबै ओनिए स
हु
आओर कोन कोन जगह छैय ओनी घुमय वला
घुम वला तऽ बहुते जगह छै अ
दिल्ली मे तऽ सुनै छियै बड जगह छै सबके देखै छै घुम घुम घूमैत फोटो शोटो लगवै छै
हँ हम थोड़ो दिन घरगेल छलियै मंदिर गए छलियैप मंदिर है ने दिल्ली मे त तही जाइ छल बड़ी दिन भग रहलै छै बस दूही दूहे टा भाग रहलीऐ एके दिन
ओ
हँ
हँ य मंदिरो जाय के चाही कनि पूजा पाठ केलास स मन के शानंति
हँ तऽ अहाँ के आय पूजा
की बजलियै
आ आइ कालियै य पूजा
नहि हम आइ नहि केलियै नहि कहै छी पूजा के बर्तनो सब नहि धोएल छलै या आ टंकी मे पानिये नहि छै कली कत पूजा पाठ के बर्तन धु एत ई चलते ड़
ओ तऽ अहाँत टंकी ल बैठा गेल
हँ टंकी रहै छै मोटर लागल छै सब
ओ तऽ कते मन्दिरके घर हए
घर दू मंजिल छै हमर बियाह भेलै त एक मंजिल छलै एगो पिछला साल बनलै तब दू मंजिल छै तऽ टंकी पहिले एहि छत पर छलै आब सबसँ ऊपर वाला छत पर चलि गेलै न
ओर
हेलो
ओ त आबे बन न
की कहै छै
कहैछीयै आबे बनल न
हँ हँ सब स ऊपर चलि गेल
हँ
तऽ पूजो घर मे हमस नल लगेने छियै ओ ओहि ओहि तरह पानियो निकले वाला पाइप लेखा गोल बना देने छी देवाल मे
हँ हँ
ओहि तर बर्तन उर्तन धोयली ओहि घर मे हयअपन पानि निकलि जाइ हइ बाहर आ बाल्टीन लगेने छी नल के नीचा खिड़की में पानी फेेक दय छी
हँ तऽ ठीके हए सही ह
हँ
छा आओर सब आओर सब कोन
और सब की कहू इएह सब तऽ बात है
आ अहाँके कोन मिठाइ नीक लग
आइ तऽ हमरा की कहू खा लै छीयै लेकिन जैदा खेलास मोनो जादा मीठ खेलास से दूषरित भ जाय
ओ तऽ हम सुनली सुनली कि अहाँके भाय के अहा के भाय के मिके नीक लगै हयत तऽ अपन उहाँ पर गेल है
तऽ मत पूछियौ खाली ई उ तऽ बड़का बड़का जे बलशाही होइ छै रसमाध्री होइ छै
ह
ओ हमसभ जाइ छलियै दुर्गा पूजा मे तऽ ओहि दिन हमर सबके फ्री रहै छलै जे जते खा सकै हे खा सकै छै होटले पाइ के चिन्ता नहि रहै छलै ओ मम्मी सबसँ मतलब समझै छलै
अ तऽ कथिकर उह बौओ ग हैत मामे पर ताहि दुआरे न खाया करय
हँ तऽ ओ बैठे छलै हमसभ चाट चाउमिन रस मद्री सब मिला क खाइ छलियै ओ खाली बलसाही पर बलसाही रस माद्री प रसमाद्री खाली मीठे चीज सब खाइ छलै ओकर मनो नहि अथी होइ छलै की कहै छल
हँ ओकरा आयल छै सुना एत त करू खाइ छलै बहुते ल लागि जाइ छलै आँखि से लोर चुअ लगैत छलै
हँ ठीक कहै छी करु नहि खाय छै
हूँ
आदमी क है कि सभ चीज खाउ कखन तो करुओ खाउ मीठो खाउ
हँ तऽ ठीक रहल ह
ह जतय जे चीज मिललक जेहन ओहन खाउ
हूँ कनि खाए लै तऽ उलटी जकाँ मोन करलकै तनी केँ
हँ ठीक कह रहल छीयै एहो बात त अहाँ
हूँ अ त बहुआ बहुआ अहाँके ममे पर चल हय